हेलो। हेलो।
हेलो
नमस्कार हेलो हाय नमस्कार
बोल तऽ सब ठीक छ सब ठीक छै अर अपन पता
हमरोसभ ठीक छै काल्हि एकटा समाचार पड़ि रहल रही भारतमे स्टार्ट अपप आ बिजनेसक विकास बारेमे तखन सोचलियौ जे एहि विषय पर वि तारा चर्चा करल जाइ
बहुत उचित विसस बताइए
बहुत नीक विषय चुनियौ एखन भारतमे स्टार्टअप संस्कृति बहुत तेजीसँ बढ़ि रहल छै छोट शहरमे लय के पैघ महानगर धरि युवा लोक अपन व्यवसाय शुरू करि रहल छथि
बिलकुल ह हमरा लागैत छै जे लोककेँ जागरूक बनबय बहुत जरूरी छै बिना जागरूकताके सुधार सम्भव नहि छै
हमरा मोन अछि लगभग दस पन्द्रह वर्ष पहिने व्यवसाय शुरू करब बहुत कठिन मानल जाइत छल पूँजी कमी जानकारीे अभाव आ बाजार तक पहुँचन कम छलल
बिलकुल अभी भी थोड़ा जानकारी ज्याददा भ गेल छिय
बट बट हमरा लागैत छै जे लोकोग के जागरूक बनबाइ बहुत जरूरी छै बिना जागरूकता के सुधार असम्भव नहि छै
ह तार
सही कहिए तो शिक्षा
आी
जाग्रता हँ।